कि हाल- चाल।
ठिक छै सब समाचार अपन कहियौ।
अपनो कुशल मंगल छै, एखनो ओ हमर राहै छै औनऽ से पति देव एलैथ हे, ओ गेल छलैथ हेँ एकटा संस्कार मे।
केकर यै।
हाँ। ओछलखिन हेँ कोनो दूर के मामा। छथिन ओ सौराठे के कालिका दत, आहां सब चिनहैथ हेबै दरभंगा में एकटा तऽ बहुत बड़का पंजीयार छथिन हाँ। तऽ हुनकर दमन -जमीन से सम्बंधित काज करै छलखिन इ।
हूँ।
हुनकर जमीन सब यैह बेचलखिन हेँ, हाँ।
हू- हूँ।
तऽ ओ हुनकर अचानक मृत्यु भऽ गेलनि तऽ हाँ गेल छलैथ हेँ, सिमरिया में भेलै अहाँके अथि संस्कार। तऽ एखन हाँ, काइले अथी भेलखिन मगर भेलैन आइ भोर में। तऽ गेला हिनका उठल पड़लैन कुटाइममे दुए बजे अहाँके। आ ओ दू बजे उइठ फेर गेनाइ फेर ओतऽ भैर दिन लगनाइ, कहै छलखिन रस्ता एकदम छलै खराब मतलब दोसर त दोसर रास्ते जाए पड़ै, रास्ता बन्द छै कोनो कारण बस।
हूँ -हूँ।
उएह आबैत - आबैतऽ अहाँके बुझू ने जे, दू बजे के डेढ़ बजे के निकल एखन पहुचलथि हेँ।
बापे रे बा
तऽ माँछ दर्दसँ छलैन हे फाटल जाइत।
हूँ।
कहखिन उल्टी भऽ गेल रस्ता में, तहि लकऽ तऽ हुनके अथी मे छलौ हे कहलखिन कनि बढ़िआँसँ जइत दिअ तेल-तेल लगा के। कऽ देलयैन। हाँ तनिदेर काम क लै छी, कहलियैन हे सुत कोशिश करू सुतऽ के, हाँ दबाई सब खेलथि हेँ। कहलखिन हाँ सुइत रहथिन एको घण्टा निन्द भऽ जेतैन ने, तऽ फेर देहमे चैनियत आबि जेतैन। गाड़ियो। हाँ गाड़ियो के डिहाइड्रेशन भऽ जाइ छै, अथी भऽ जाइ छै न अहाँके दस्त भगेल छै। अहं अहाँ अहूँ तऽ दिन मे दिन भोजने के गे, भोजन भात भेलैय।
नै आब हेतै।
भनला।
सुंदरकांड के, हाँ सुंन्दरकाण्ड के पाठ कऽ लेलहुँ? अहाँके जहन फोन अबै छलै, नित प्रति कोशिश रहेए जे छुटे नै।
अच्छा तऽ बढ़िआँ हम तऽ शइन मंगलकेँ करै छी हमरा कहियो काल छुइटे जाइए मंगलक हमरा
ह्म्म
नहि छुटबाक नहि चाही, कोशिश करबाक चाही डेली करी भगवान
हाँ छैये की हाँ हूं पूजा पाठ तऽ जतेक करि। ते बढ़िया, मतलब छै सब काज जरूरी छै संगे संगे अपना सबके जे ब्राह्मण के तऽ पूजे पाठ प्रधान छै।
ह्म्म हमरा याद अबैया सराठमे जन दादा
हुं हुं
तऽ साँझ मे अहाँके ओतऽ
हुम्म
लाल मामाजी रहथिन, मामीजी सभ इयमे ठीक ठाक चलैत रहै सभकिछु
ह्म्म
और साँझमे रामायणके
पठ होइ छले, ह्म्म
हम ओसभ चीज जे देखने छीयै से हमरा एखनिओ होइए इच्छा जे कि ईसभ चीज हेबाक चाही।
हम्म पप्पा के तऽ हम बहुत धथी गाछ तऽ बैस कतौहाँके कतेक लोक के रामायण सुनबे छलखिन। कार्तिक मे अपना सभके कातिकमे मासवला अथी नहि होइ छै? जे तऽ ओहिमे अहाँके शुरु करै छलखिन ह, अथी संक्रानंति दिन सब तऽ भेल कारातिक पूर्णिमा तक श पूर्णिमा तक अह केडल के होइ छलै ओत कथा अपन जिनका श्रधा भेल सब त सुनल आब त छै ह सुनते
ह्म्म, ओहि समयमे कम भऽ गेलै आब। मगर अखनियो जतय सत्स्ग होइ छै, ओहिठाम तऽ लोक सुनिते छै।
हमरा सबके के इच्छा रहय जे ओहन व्यवथा भेटे ओहिठाम सुनी हम जाके।
ह्म्म अथी कहलहों जे होइ छै भास्करो के गूगल फोर्म भरि देलियै भरि गेलै भरा गेलै। हुं हुं आ दू दिन लगतै ने हुनका सभके अथी होयमे स्टार्ट होयमे? कालाज फटमे तऽ हमरा जे पाँच टा काज पूरा भऽ गेल त का कोनो अथी नहि भेलय। ओ अच्छा, फेर ई दस टा काज करयके छै? हाँ
ह्म्म, ओ तऽ काज भेटते जेतै।
आओर अहाँके धर्म पत्नी कतऽ छथि अखन ट्रेन पकड़लथि कि नहि पकड़लथि हन?
एखन आइ आइ वापस रातिमे ओती जम्मू तवी जम्मू। जम्मू कहे छी कटरा कटरा। आ ओतयसँ माता वैष्णो देवीके कोलहः का माँ काल दर्शन कऽ कऽ आ फेर परसू तऽ ट्रेने छनि हुनका सभके।
ओतऽ कहल जे ओत नहि जैब आईबेर बैष्णो देवी।
आ।
वैष्णो देवी ला कहने रहे नहि जेब।
नहि एयबेर छन टार एकम मगर एहि बेर बुझ सु सुनै छी निश्चित कालके वास्ते यात्राक के रोकि देल गेल छै। चूँकि ओहिठाम भूस्खलन भऽ रहल छै ने।
हँ एखन बरसात के समय बहुत रिस्की छै पोर्को साल भऽ गेल रहै अहाँके। हादसा भ गेल रहै।
हू, हू,।
हँ।
तऽ ओहि चलते जे छै से। आब देखियौ केना की होइ छनि आब अगर मानिलिय गेली तऽ ठीके रहतनि।
हँ आ नहितो तऽ गोर लागत पोड़का तऽ गेले रहे कोनो एहन नहि छै जान पल कर के कर के भगवती रहबे करथिन आ हृदय मे छथिन। भगवान भगवती के हृदय मे छथिन आहा कतौ स अपन अथि करू स्मरण करियोन हम जे आहा के अथी। गेलों पोरका साल जे एकटा फोटो अनलहुं ओहि फोटो में आहाँ के तीन टा छथिन तीनू मतलब अथी वैष्णो देवीके छथिन एक कात। एकाध बाबा परफानी छथिन अपन पैगर बला द टर टाइप के फोटो छै तऽ ओ अहाँके। तते सुन्दर छै ओ हम डेली साँझ देखबै छी हमरा होइत या जे हम डेली वैष्णो देवी। दर्शन क लेलो। बाबा के दर्शन कऽ लेलो ओहि काल मे ध्यान ओते चल ह
दूरदर्शनसँ जे प्रसारण दै छै भोरहरबा मे जे भिनसुरका। ओकरामे तऽ ओ जे देखब जे ओ त लाइव की कहै छै पूरा सीधा प्रसारण।
हँ दै छै। ह जम जम ओ तऽस ह। कटरा स ह ह। हँ भवन स हमरो सबके सोभाग भेटल आर मे शामिल होइ छै भवन में बैस क ओ अद्भुत। एक घंटा के डेढ़ घंटा अह के दू घंटा चललै आरती वला सब अथ ह बहुत। अद्भुत अद्भुत आनन्द आ छहके आओर की सब होइ छै काज धंधा चल रहल छै ठीक ठाक?
आइ तऽ भरि दिन अहाँके जे फोन आयल रहय तहन। ए डी सी के चमबर मे रहियए आ ओ लड़की जे छै से नया नया एले ज्वइन केले कहलक आप पहले बात करलो। किस क फोन आ रही है हम कहली पतनी का फोन त कहले कहलियै ठीक तन फेर लास्टमे बाहर जा कऽ काटय पड़ल हमरा फोनके। हुं एडिशनल कमिशनर बड पैघ पोस्ट होय छैय ने।
हँ छैहे की तऽ ओयमे अहाँ सभके की काज भेटैया।
ओयमे जे छैय से अं ओकर जेना आब ज्वाइन करतै ने ओकर बोर्ड बनबियौ तीनटा मोहर भेलै टेबल चेन्ज भेलै, कुर्सी चेन्ज भेलै सबटा एके बेर त ओ ओय टाइप
छियै यहाँ मार्केट स मतलब बाजार स खरीद सकय छियै।
कॉन्टैक्ट छैय सबटा-सबटा अपन सम्पर्क छैय बनल फोन कऽ कऽ दियौ ओ अपन समय से आइबके पहुँचा देत बिल बनाकऽ दऽ दियौ इहे प्रक्रिया छ। एँ।
तहुं कोनो काज छह। छी चलू नीके अइछ। जते तक इहे समय छैय कमए के, पचास साइठ साल तक लोग जे कऽ लैए कमा लैए, कमा लैए तकर बाद त फेर जे छैय कनी शरीरोके आराम चाही आ फेर धीया पूता निकैल गेलै त ओते टें अथियो नै रहै छैय। आ कि समस्यो नै रहै छैय तकर बाद कोनो खास। जमीन जथा त अहुँ सब के गाँव घरमे अइछे खूब बढ़ियाँ त माताजी-पिताजी स्वस्थ छैथ ने यौ।
आब त वृद्धावस्थामे गेलैथ त वृद्धावस्था क बीमारिए स्वरूप मानल जाइ छैय। तैय दुआरे कखनो ओतऽ दर्द, कखनो ओतऽ दर्द, कखनो ओतऽ दर्द, आब चलल फिरल ओते बढ़ियाँ स बाबूजी क हमर नै होइ छैन।
के रहै छैथ गामे मे, पटना नै रहय चाहै छैथ नय।
नै पटनामे नै रहऽ चाहै छथिन आ हमु सब चाहै छी देखियौ एकटा बात की छैय जे लिमिटेड सीमित क्षेत्र छैय ने घरके
हँ रहलखिन खुला वातावरणमे, खुला वातावरणमे। हँ गाम घरमे जे रहैया से ओकर अलगे वातावरण छैय आ कतबो छैय त तखने छैय त की कथी कथु छैय, शहर त शहर छैय शहरीकरण भए जाय छैय। त छैयहे हुनका त ओतऽ ओतेक आनन्द नै एतैन ओते जते गाँवमे अबैत हेतैन। तैयो अहुँसभ समय निकाइल कऽ अहीं सब जाके सेवा कैल करियौ।
हँ- हँ छैहे। आब छैय कोशिश जे कि आब अबैय छैथ त फेर गाँव जेबै हमसभ। कनि छैय किछ- किछ काज सब छैय ओ करबैके छैय।
अच्छा घर अङ्गनाके।
इ दुनियाँ जतेक मायामे लटपटाएल रहब ठीके छैय, संसार माया जाल छैय पूरा।
हु।
और निजगुत बात इ छैय जे कि ज जतेक अपने आपके व्यस्त राखी ओतेक नीक गप भेलै।
नीक भेलै की तऽ सब स जरूरी छैय व्यस्त रहनाइ।
हू।
खाली दिमाग सैता कहने छैय सैतान के घर त से बला बात नै तते व्यस्त रहू, सते स्वस्थ रहु,
तते स्वस्थ रहु, व्यस्त रहु, स्वस्थ रहु, इहेसब छै आब अपन आदमी जे छै से काज-धंधा किछ-किछ होइत रहै छै‌ एम्हर आम्हर और ओहिमे आदमी लागल रहैए अपन रोजी रोजगार में कहियो कालके बड्ड व्यस्ता भऽ जाई छै, आई एक मिनटके फुरसत नहि भेटलैए, ककरोसँ जे गप्पो करैतियै से तऽ एहिमे फोनो अटेंड करयके रहै छै
हँ तऽ अहाँके आई भरि दिन में एको टा कॉल भेलै कि नहि पहिले कॉल अए रइ एकटा तऽ भोरे, भोरे-भोरे कटे गेल रहै
चारि टा चारिटा अएछ अखन हमरा बाकी आब धीरे-धीरे सबटा खतम करबै एगारटा
ओ ई एगारहम अए
हँ
ओ
एगारटा भऽ गेलै आब तीनटा अ चारि टा और छै बचल आब काल्हि खन करबै राइतमे दोशके कयने रहियेन तऽ ओ जे छै से एगा नौ बजे हमरा गोप होए यै ककरो ककरोसँ हूं निगोटिया यार छथि
हु हु चलु से तऽ बढ़िआ एइ हमरो सब हमरो सब नगोटिया बला आब छी जे बचपन के संगी सब स जुर जुड़ जयो कुनो आबि जेब
हूं
पूजा जुड़ि जैत तहन फेर हमरो सबके दू टा तीन टा कोल मे कोनो दिक्कत नहि रहि जेैते
हु
तऽ हमर सबके तीन टा कऽ भऽ जेतै तीनटा चारि कऽ
सही बात छै अहाँसब कनिया-पुतरा खेलेल छियै बचपनामे
हँ यौ खूब कनिया-पुतरा में कनिया-पुतरा के बियाह करबे छलिये दुरागमन करबे छलियै पाबनि करबे छलिये विदागरी करबै छलिये
हुहुहुहु
कनितो छलियै ओकरा संगे गीतो गबै छलियै सब किछ करै छलिये कनिया-पुतरा, कनिया-पुतरा के सुतैबतो छलिये
हेहेहेहेहेहे अच्छा हँ ओहो एकटा समय रहै छै
तँ हमसब बडके च पहिनेे ईसब खेल बडु आबक धिया-पुता आब तऽ बुझतै छय गुड़िया किन लेलक डौल आ अथी केलक गुड़िया एकटा गुड़िया मगर पहिले जे छले एकटा कपड़ा के बनेलक मूर्ति जकाँ कनिया कपड़ा के बोर बनेलक हऽ सुइया लक हम हम बनबै छलियै एकदम सऽ रचि-रचि कऽ आ ओकरा निक-नीक साड़ी ओढ़नी सबके फाड़ि कऽ नीक-नीक ओकरा साड़ी कपड़ा पहि हहह बनेलक।